त
हेलो
हँ की हाल
हँ हेलो
गोर लगै छै दीदी आओरसभ कहू ठीक छी
हँ हम तऽ अहीँकेँ याद करै छलहुँ कहलियै कि कं्चक अरिकंचक पातके सब्जी बनेबै उएह कहलै जे बनायब ने तऽ अहाँकेँ बजायब आ बनबितियै दिनेमे नहि बनेलियै लेकिन ओहिमे मेहनत छै ने तब रातिमे साँझकेँ बनेबै
हँ तऽ आइ तऽ हमहूँ ओहने सब्जी आइ बनेलहुँ हेँ आइ ओलके सब्जी बनेलियैए
हँ
तऽ हम अहाँ ल लऽ कऽ आयब ओलके सब्जी अहाँ कञच पत्ता बनाउ
हे बड़ा मेहनत छै बनबैमे पहिले तऽ की करू एहिरन आरके बातमे पहिले की करू जे ओकरा की करू मे बेसन लगा कऽ सब मसाला धऽ कऽ तब ओकरा बिीरिया बनाब री आ बना कऽ बोआइल करू लम्बा लम्बा बना ली आ फेर ओकर बोइल करू बोइल कऽ कऽ पीस पीस काटू पीस पीस काट कऽ मसालला धऽ लहसुन मिरचाई धनिया हरदी सबकछु तरलाके बाद हमे
सरसो दऽ क बने सरसो ने देने हे
हँ हँ सा समसा ने पहिले फ्राइ करिये बहुत आदमीके तऽ दालि चावलपर फ्राइयओ बड़ नीक लगैत छै तरि लैत छै तऽ खूब नीक लगैत छै खाायमे लेकिन हमरा ने सरिसो लहसुनके रस बना तऽ ओहिमे पसन्द होत
त ब फ क प ब ब मिीटज ने मीट मसाला डायल क किृ फ्राइ कऽ देलियैब प्याज लहसुन सभ दऽ कऽ आ मीट जेना बनबैत छै ओनाहिते बनेलबियै बड़ नीक बनले यए हँ हँ बड़ी सुन्दर बनले या आइ तऽ हम दू बार खेलियै एकके बार रोटी सब्जी आ एकबर चावल सब्जी
नहि नहि ओ लक सब्जी बडड़ नीक होइ छै ओ ल हमरा ई अऽ कतहु म बना कऽ गाम गेसरी थ्पा ोप्पा अन्ने छलल दस बारह ग पाता एक दिन बनेलियै पाँच गो पत्ता हो हिना धल हनक राय कऽ आइ हम बनेबै तहि उएह बनेबै दिनमे बना लेलियों मटर कि छो होर ल
हँ पतीिया रे अं्जलि का फोन आ रहा है
ोच हँ हेलो
ठीक ह ओ देखियौ ने अंजलिक के फोन अबै छलै उहे कहलियै बात कऽ लेब ले
अच्छा अच्छा कह गाड़ी पकड़य लए हेतै ने तैँ कह करैत हेतै फोन
आओर सब
अच्छा ठीक छै आँ की करैथ छथि देखियौ अहाँ अपना बतियेलियै माँसँ पापा सँ
हँ बतएलियैए ओ बुढ़ियाके त खसि नहि पड़लै तऽ चोट लागल छै
हँ तऽ एखन तऽ कहवजा अयतै ने छथि
हँ हँ एखन नहि पुतोहु आयल छै बाबू एथिन पन्द्रह तारीख
ने छै तऽ म निमर करै वाली
हँ तऽ छैहे की एखन देखैत छियै हमरा मायके पता नहि की कऽ देनेे छै जे
बुढ़ बुढ़िया म आओर आएत
अखन देखै छीयै ओकरा चलते हमरोसभ बुढ़िया बात बाती कऽ लेलकै हमरा बहिनोसँ बात बात बाती कऽ लेल कैय हुँ हँ ओ जे कहैत छै ने मझली से अपने मौगी नीक भऽ जायत
हे एगो बात कहू ने आ ने बहुत तेज तक दिमाग के छै एगो एगो बात कहू लव मैरज शादीहे करे छै ने तेज दिमाग होइ छै सबसँ नहि होइ छै धलेलिय ओहने ओहने तेज लड़की न लड़का अथी कऽ सकलै आ सब नहि कऽ सकलै हन सबके देखै छिय होल छै सौ गो मे एक ई सब काज करे छै उ ने दिमाग के बहुत तेज छै बहुत ही तेज छै
हँ से तऽ छैहे देखबे करैत छियै कि एते अथी करैत छी बड़की भाउज जे हमर ओहन नहि से मझली हमर बहुत तेज तराक छै
बहुत तकड़रा छै आ अहाँके माँ के नहि पढ़ैया ने एगो एखन छोटकी पुतहु बुढ़िये बाँकिए छनि छोटकी पुतहु एतौ ने तहन
हँ से तऽ छैहे लेकिन की करबै एखन जेना बुझाइ छै कि ओ जे कहै छै सएह करतै
नहि नहि छोटकीे छोट की एगौताू बढ़िया घर परिवारक लड़की छोटकी पता हो तर ब जाइ तें छोड़ मे बेसी अरमान रहै छै सबके बढ़ििया रहत ने तऽ पढ़त ईी करत भाय बड समझदार अहाँ के छै
भाय त हमर बड़ नीक लेकिन मौगी जे छै ने मन्थराय गेल छै घर
हे तऽ किछो आयल छै अहाँके भाय नहि जे नहि देखत छोटका जंका से हम नहि करब तऽ उहे कऽ देते की
ओ मन्थरा जे छथिन ने जे मन हमरााके एके दिन होइत छलैया जे ओ लड़की हमरा छोटू छै तऽ ओ लड़की नहि नीक छलैया अ एखन आब मनसराके जे हम कहि देलियै ने तऽ ओ लड़की सुन्दर लगै छै जे हमरा छोटू नहि छै तऽ ओ हमरजादीके हमरे रह
नहि ते दय दियौ आ मोहन मोह के बात बजैय त अहाँ नहि सुनल करू ई कोन चालल भेले दुनू पानि लारे वाल कोन चेन भेलय अहाँ अहाँ आ अहाँ ओना कहियौ अपन अहाँ छोटका भाय जहन दुनू बहिन से पूछैया तऽ कहबै जे हँ बआरे पसन्द छौ तहन ओकरा केलह पर मे तऽ काल्हि भऽ कऽ ई नहि ने कहत जे हँ ग बहिन तूसभ नहि कहलए हँ
तब हमरा सबके तऽ पसन्द नहि अछि हम तब तऽ कहि देलियै आ पता य ओकरा स बिियाह करतै ने तऽ सब जेगो हय फोर्मलेटी निभागल ह रहल ह न
बुझि आ मन कऽ चलू जे पाइ कौड़ी नहि लेते तऽ लड़कियो तऽ निक लेते ने
आओर की हँ हँ तखन की जय त ओजुआ लए भाय सँ बात बाती भऽ गेलै दूदी त
बुझ तऽ सरकार अथीमे छै की कहै छै अच्छा नौकरी कम्पनीमे छै अच्छा नौकरीमे छै तऽ कम कम पाइ कौड़ी नहि लेतै त लर की ते स्मारट सुन्दर ल तकतै
हँ उएह हम अपना भाय के कहि देलियै ने माय गे ओ आरो एने एना बात छै जे दुनू साास पुतोह मिल के राजनीति करै छै छउ तऽ हमर तें फोन क के हमरा माय के बात कहलकै तऽ हमरा नहि पता रहे है हम
कोन छै छोटका छोटका भाय कहलक आओर
हँ छोटका भााय हमर कहलकै। के राजनीति बतियाइ छै। आब बहिनके आ माला जे कहैत छौ। तऽ तोरा खराब लगैत छौ। तऽ ओएह लए बुढ़िया। हमर सभ बात नहि भेल। हमरा बहिनसँ बात करै छी।
नहि कर दियौ हुनका अपना दिमागमे ने। पाठ पढ़ रहल छनि।
हुँ जे पुतोहु कहै छौ ने एलै हे। अपना मायके ऑपरेशन करब लेय आँखि जे अप आँपरेशन छैय ओकरा माय कें। आखि खराब भ गेल छै त सोची किचना क जे। आहाँ थोड़े अयतै। जे जायब एखन। तऽ आँखिके ऑपरेशनो भऽ जायत मायके। जे आ अखन जे जेबै तऽ कहतै लोक साउस कें हाथ टुटि गेलैए तैँ एलैएया आ प्लान ओकर पहिलेसँ हँ। आ प्लान ओकर पहिलेसँ सेट छलैए। जे मायके एतै ऑपरेशन करबै लेल आँखि। जे। तऽ सोचलकै पन्द्रह दिन बाद जायब। तऽ पन्द्रह दिन। पहिले चलि जाइ छी। जे पन्द्रह दिन पखरौनी। चलि जायब आ आ। तऽ बुझते लोग जे हाथ टूटि गेले तें एले य। तकर बादब मायके ऑपरेशन कर के। एक महीना ओतऽ रहब।
कहां मो ओ चमन सब छै। ओ अन्दर के छै।
आ हमरा बियाहमे। जे आयल रहै ने तऽ लहंगा चलाबयके बात रहै। जे लहँगा उएह लेतै। तऽ लहगा ओतेक बढ़िआँ नहि रहै। तऽ हमं ओकर लहंगा मना। कऽ देलियै। हम अपना बहिनसँ मङंगेलियै। तऽ ताहि लए। ओकरा अहाँके मोनमे भऽ गेलै कुआथ
ह तऽ कम पाइ के कए दितियै हे। एक बेर ल लगा ता नहि छै। कि ओ अलाइ वला है ह हँ।
हम अपन ठोक चाल ओते नहि केलिए बिआह मे आएल त दोसरे दिने चलि गेलय बिआह कें दोसरे दिने भेने ओकर बाद हम फोन तोन नै केलिए या त बुझलकै फेरो बहिन जे मन मे दुःख छै। भाय तऽ हमर। बड़ड नीक यऽ जिद कऽ कऽ चलि गेलै। ह। भाय हमर बड़ स्टाइल स्वभावके नीक छै तऽ भाय हमर अहाँके फोन तोन करैत छलै तऽ हम बतियाइत छलियै भाय हमर तीनू बड्ड नीक रहै
हँ हँ नहि नहि भए छै कि सुभ ब
रहहि य नहि फोन तोन करैए तऽ तैँ अपन एलैए तऽ अपना मोनसँ कहैत छै कि हम पाबनि पूजावला अयबै नहि तऽ हम तऽ पाबनोमे नहि कितियै नहि नहि अतै तऽ हमरा पाबनि नहि होइते बेटी जे भइए जइतै
त आ ओह े हेतै ने मायके खाल बजा लेब सभटा भऽ जेतै किताब लऽ लेतै सभटा पुजि लेतै
हम ओतेक अपन मोजर पात नहि दै छलियै तऽ अपन आयलए तऽ कहैया आयब तऽ आबय तयो नीक नहि आबय तयो नीक
तऽ एखन ओ रहतै एक डेढ़ महीना एमहर
तऽ हँ तऽ एखन हमरा मायके प्लास्टर कटि जेतै पन्द्रह तारीखकेँ ने तऽ छैल आय तऽ नहि रहयत ओकर मायके ऑपरेशन हेतै
हँ
तऽ ओ नहिरा रहत एक महीना आ तहन पाबनि पुजबै ल आयत एतऽसँ तखन जायत
हँ नहि यए लहँगा लहँगा कम पाइके लेने हए तैँ नीक नहि भेल हए
नहि हमरा फोटो भेजलकै तऽ हम कहलियै कि एहन लहँगा नहि लेत बियाह शादीके जे छै से दोसर लेतै तऽ तैँ ओकरा मोनमे अपन दुःख भऽ गेलै तऽ बियाहके पाते अपन चलि गेल
ओ लहना देखली प्रतिज्ञा के एकर हनी के
हँ हँ बस
देखलियै चारि चारि हजार के लहंगा छै र सबके
हँ
आ खूब सुन्दर से कममे पाइमे खूब सुन्दर छै
हँ
लेकिन ई ई सबके लड़की बला रहे बताल बला त रहै छै तन दोसरे न अथी रहै छै ह आ हमरा अंजलि लहंगा खूब सुन्दर छै बड सुन्दर छै लहंगा
हँ
हे अ देखली अ छैगो नहि कहैके चाहिए अन अह